हँ हेलो।
हलो।
हँ
हँ खुश रह खुश रह उठली अभी। की अभी सुतले छै।
पानि पड़लौ रे?
हँ कनी मनी परलै।
हँ तनि मनी हमरो कनि भींग रहल छियै तब देखब फेर।
असल में बच
हु हु जितना पड़ैक चाही ओतना नहि पड़लै। मौसम आर तो फ्रेश कयले छैय
राम प्रेस।
ओने हवा उठलै?
हँ एगो ओहि से एलौहन।
नीचे दोकान आर साफ सुथरा करैके ने।
नहि नहि अहाँके से फोन करता।
बाबु आर निपनियाँ जाय छैय।
हँ जाय छथिन्ह ओत।
हँ।
जाय छथिन। बच्चा उच्चा के मौसी ऐलहु की नहि अभी?
नै एखन कहाँ ऐलह।
हँ अही सब हँ। आब छअ बजलै हे ने।
हँ।
लेकिन छअ बजलय लेकिन लगि रहलै कि सात बाजि गेल ह, एतेक इजोर लागि रहलै हन। उपे देसे
एक्कीस
हँ अभी हमही खाली सुबह आबे लियै। गेलियै कुतबा के एगो मोबाइल भेज देतही ने बजायके।
खबरदार।
हँ। निरजबा के नहि फोन कर सकै छी रे।
नहि।
ओ कखनो नहि फोन करै छै ने सुनै छै। त चलै छी ककर कॉल रहय नहि छै, छेबे नहि करय।
तु ने बात आब खाली सुनबे करीहे
केलके उत्तर दय
ने
बसी कैल के आम देने छै कहलियै जे आहाँ से बढ़िया जेका मिलै छैय
अच्छा बढ़िया बात छै अकेले छै कि आ कोय हय देवराती
कैते रहै छै
हम्म ठीक छै कोची पढ़ै ले गेलै कोन क्लास मे छै उ रे
आये
उ कोन क्लास में छै कोची पढ़ै छै
आय से ने ने आइछ कुछ कुछ ट्रेनिंग लै य
ओ अइछ अच्छा ई भी है की बागले मे है
हाँ
जखने मन करतै तखने चलि अयतै
अत से छः घण्टा छै
ओ छः घंटा मे भागलपुर एते दूर छै
ओकर मौसी केम चलि गेलै की मनुआ के
ओकर मौसी वही की भागलपुर
हाँ
भागलपुरे मे चैल अबै छै उह्ह्ह आबो सुनाइ हये भी ही उठलियै हन देख लेलियै पानि पड़ल छै अब सबेरे दोबू धाबो आई घोबही पड़तै सब पानि हमरे देने चुइ जाइ छै
काम उम परल होतेन
हाँ नै करकट पर से पानी गिराइ छै तब ही लीने आब छै जे कोन मे गिरलो सबे पहिका बै छै
हाँ
खुला रायस कचरा होइ जाइ छै रैत छोटी दीदी सुते गेलै कहलिय एकबार हम करै छै ओकर बाद छूटि गेलै अपने नहि उठेलकै। छोइर देलिये जे। हमहुूँ आइस आज तक पूरे करि लेबै तोरा नेहबा। खतम करि देबै ओकर बाद किछ नहि करबै हम। बारह गो होल छै। पंद्रगो पूरा देवे हँ जलदी जलदी तो।
अरे।
आय। अभी हमर नहि पारे। एक आदमी से कहैन छै कि छओ गो हम चारि चार गो करबै तऽ खतम करब।
हँ।
आइ कलहे पर सु सुन्दरी कल्हर लगै छै आइ खातिर कोन चीज? तमाशा के नहि स दू दिन नहिए हो पैते हमरा सऽ ह
हम ना जाइब।
हँ बोल्ले की कहतै सोमवार। तबत नीचे तोरके तऽ मेरा काम होगा नहि त सोमारेके आएंगे। हम पूछै छी जेकरा कॉलेजके सर्टिफिकेट नहि रहेतै ओ नहि जेते विदेशी रे पढ़ले लिखल जाइ छै? हम पूछै विदेश जाइ छै पढ़ले लिखे लय की? तब कॉलेज के सर्टिफिकेट भ कागज -
के विदेेश जाय रहल है?
कहाँ बेटा रहै छै जे होए ओ। हँ बेटा लेने छै शुसुम दीदी।
कोन कोन देश जाय हे?
जर्मनी। जर्मनी।
बेटा हुएन छै
ज जर्मनी में के छै?
तऽ विशाखापट्नासँ गेल जर्मनी। हँ ओजा आउ ज्यादे पैसा दैय छै।
हा से
इहेत तऽ। अभी अमिरेका नहि ने गेल हेतै?
आँइ?
अमिरेका नहि ने होले ऊ?
नहि युरोप।
अच्छा अभी जर्मनी जाय रहल। ओ छिये ओत ओकर सब बापो के बनल छैय ओकरो बनल छैय। ओकर लड़कियो ओजे नौकरी करे छैय।
केकर लड़की आ छै। घुमैल -
नहि ओजे डूटीये छैय तऽ हुए तऽ।
त ई सुसुम जाइया घुमेले।
हँ हँ लयै जेतै सँ टा घुमलै। ऐसी लऽ पीजा पासता लै जेबे।
कयते दिन लागै?
येह। हमे नहि जाने छी तूहे कॉलेज क अथी में करथिन कि ले ले आना मम्मी। उहे लै छैय। मास्टर कहलकै कि सनीचर एतबार के नहि आइयए सोमवार के आइये लैय। तऽ द दै छैय। ओहेसे।
होई छै। हम परै जाइतो।
तोहर आवाज कटे कटे आबै छो।
हमरो कही ने लैय जयतो कही।
हम्म एकरा तऽ लै जयतै।
किछु नहि सभ खाली अपने काम करैत रहै छैय। ककरो कहू नहि लै छी तऽ अपने सब घूमते रहै छी।
नैह
एते दूर आर से गाड़ी चलाय के चलि आबे छथिन बाप रे बाप।
ओ नहि कहलियौ कही ने कामते कनि।
ह्म्म सब चीज कम दै छै।
आँय।
कहै छथिन की सब जानते हैं कुछ ने खाली अपने ई सब करतेऽ। एन्ने ओने फेरा मे नहि रहै छै कि कैसे घुसाबै ई सब। आदमीये लछिनै ने है बाप बेटा।
तऽ कुछ पैसो आर खर्चा होते होते।
ई सबैसनार में नई छौ। इनेस खाली देखै छै।
केहन गलत अइछ। आर सब बता? हेलो। हलो।